हैलोऽ।
है-लो
हेलो हँ, की हाल चाल?
ठीक छैय अपन
हँ हमरो ठीक छैय, की सब होइ छैय? कतऽ बैसल छी?
प
हाय अच्छा आवाज कैट रहल अइ। आवाज कैट रहलअइ, कनि दोसर जगह एम्हर उम्हर होउ। कतऽ मधबनी मेँ?
नैय-नैय एतऽ छियै, घऽरे पर।
अच्छा-अच्छा भोजन भेलैय?
हेल्लो